कोनल रहाबू
ठीक छै औ अंशु भैया अहाँ कहियौ
की सब भए रहल छै
एखन कहाँ किछ भेल नहाबैसँ पहिले खेलोओ भेरदम आब बुझीओ नहा नहाबैके इच्छे नय करैयै
गरमी छै प्रच्ड तयौ नहाय के इच्छा नई
नइ नइ नय एक खाना खेला के बाद कनिटा आब मोन होइ छै कनि देर रेस्ट कएलिय ओकर बाद नहाबू नहाबैके तऽ इच्छा करिते छै
हमरो सगे तऽ सेह कहानी भेलै ने भोरे काईल राईत मे एलहुँ हम पूर्णिया कटिहार घुमि कऽ सुइत सुइतकऽ उठलहुँ नओ बजे तकर बाद उठलहुँ तऽ अगराही लागले रहए
हँ
निकास पर्दाा से फ्रेश भेलहुँ फ्रेश भए क एलहुँ तऽ भात दालि आ साग बनल रहै आ तरकारी तीमन रहै किछ कहलिय लाबऽ पहिने हमरा एक थारी हम पहिने हूड़ ले छियै तकर बाद किछु हेतै त कहलब जे नहि नहायल नहा ले तकर बाद खाय ल भेटत हम कहलियै नहि पहिने खेबह तकर बाद नहि एबह बस खयेलहुँ आ खयलाके बाद फेर जे छै स आलस दाबि देलकै आलस दाबि देलकै से तखन से उठलियो। उठल नहि छियै घरेमे छियै बेडे पर। आ रहुत एहन प्रचंड छै जे कतहु निकले के इच्छा नहि भए रहल य
रौद तऽ छै प्रचंड बारिश नहि भेलै इधर दू तीन दिन से बुझियौ पहिले होय रह त मौम मौस कनि ठड इमहर से फेर बारिश नहि भए रहल छै।
हू।
ओहि लए क बड़ा प्रॉब्लम क बड़ चंड गर्मी आधार मे पानि से बढ़ि रहल है नवका नवका पानि आयल या माछ सभसे मरै छै
हू एखन तऽ खाली ल सभ होत हत एकदम टा टेगरा ई सभ छोटका छोटका माछ सभ नबका पहिने के
हा
ह ओ सभ मरै ह जखन
बड्ड परा मेला सभके कि केना चलि रहल छै।
महिला सभके त मीटिंग तीटिंग सुनै छी आब होयवला यए
ह।
सभ तऽ नहि गेलहुं मीटिंग मे आब जेना हय
अच्छा।
युवाके मौकामे जे छै कि नहि हमरासँ देखनाइ देखय पड़तै।
अच्छा तऽ एहिबेर ककास सभके मगा रहल छियै मैथिली सिंगर सभके सुनलियै
हू मैथिलसलू सिंगर म पिछला बेर तऽ आयल रहथिन कि नाम छियै बाँके बिहारी मिश्रा
कोन ची बिहारी मिश्रा ने
सॉरी कोुनज बिहारी मिश्र
ह
आरो क रथिन ओ एकटा रिया प्रिया प्रशान्त झा ठीक ठीक।
एहि बेर किनका मगा रहल छियै
ह। एहि बेर माधव आ जूली के प्रोग्राम छथि मोनमे उपचरि रहलै हँ सभके सभके कहनाइ भेलै कि। कुंज बाबूके देखिए लेलहुँ हुनका सुनिए लेलहुँ
हैं
एकबेर जूलियो माधव के देखल जाय।
अच्छा माधव भाइ त ओकर कोनो जोरे नहि अछि हमरा विकास झ सेहो लागैयै
विकास झा तऽ उत्तम छै हुनकर तऽ जोड़े नहि छै सगमे राधे भाय
आ आ माधव भइा विकास मतलब। राधे भए रहलाके बाद त बुझियौ
हँ राधे भाय रहलला के अरे अनन्त
स बात बिल्कूल बिल्कूल तब प्रोग्राम कनि लम्बो चलै छै
प्रोग्राम चले छै लम्बा लोग के नीक लागल ह ई मजा हम
लऽ कऽ तब आर की सभ भऽ रहल छै भोज भात चले छै कि नहि खूब खेलौ हे बराती सब सुनलहूँ
ह बराती तऽ सुतरल रहै बराती तऽ रहै बड़ा उत्तम
अच्छा
वएह बराती सभ मे होय की छै जे लेट भै जाय छै कनिए बुझलियै दूर के बराती मे कनि लेट भै गेल।
हम
तऽ वएह छै जे माउस के जे दोहरा के गरम कए दै छै स सुआद खराब भए जाइ छै जे मे वास बड नीक स्वाद रहे छै देखलो भिनसरा मे खेलों हम सब डेढ़ बजे अ माउस धीपले रहे
अच्छा
कहलियै माधव के रौ मधव मउस धीपले छौ त कहलकै ह भैया कनि गरम कै देलकै सैहे हम नै त खाटा भए जैतिये
अपना सभमे त एकटा कहावत छै जे लग के बराती आरो लेट होइ छै
से तऽ होइते से छै लेकिन ई त बहुत दूर रहए डेढ़ सए किलोमीटर रहए ने किलोमीटर रहै आ जायमे से समय लागि गेलै बहुत बेसी।
कखन निकललियै कए बजे निकलल रहियै घरसँ।
तऽ सहरसा से निकल रही सात बजे के आस पास सात बजे हँ सात बजे के आसपास निकल रही कनी टेक्निकल इशू भए गेलै रहै गाड़ी कऽ
आ बराती सभके बड़ा रहे छै हरेक चौक पर कहताह जे एतय रोकि दहक कनि चाय पी लेब आ। मन मतलब सभ रुकाबैत रुकाबैत जाइ छै त लए के लेट भए जाइ छै ओहो सभ कनि भए जाइ छै आर कुमरो बरात। तीके छै कि नहि प्लान। अंशठु भाय अहाँकेँ आवाज नहि आबि रहल ऐ अहाँकेँ आवाज अच्छा अच्छा हँ ह अभी तऽ सठि गेलै हे
अवाज नहि जाइत-
हँ नहि नहि जाइत रहै आब आबैये बड्ड बढ़िया
एखन चलै छै छोटका सभक लगन तऽ छै ओकर सभके तऽ रोज लगने रहै छै।
अच्छा।
हू
त अभी भोज भात फेर चलतै
एखन हइया हमरा सभके सावनमे कि
सावनमे सुनै छि लोक भोज भात कनि लागै छै मम मूड़न तूड़नक के दिन नहि रहै छै ब विवाहके सेहो दिन नहि रहै छै उपनयन सभके त कोनो बाते नहि छै।
हँ त साउनमे की साउनमे कोन भोज भात हेतै यौ साउन मे त नहिए होइ छै भोज भात
हा बाढ़ि से लोक तस।
विष आ। पानि आबि रहल यऽ एखन सगरे अपना सभके दिस त नहि आयत। लेकिन हम चाहै छियै जे अहाँ आबि जाय बड़ कमाइ छै बाढ़ोमे।
दुहाइन नहि भरल रहै।
ओहि समय मे धिया पुता रहिये दू हजार दू हजार आठ के बाढ़िमे तऽ धिय पुता रहियै न धिया पुता रहियै आ तकर बाद से
भए जाइ छै रहय ल राम सन गड़बड़ा जाइ छै दू तीन महिना।
ह से तऽ छै।
बहुत
लेकिन लोक कहै छै ने आपदा मे आपदा मे अवसर आपदा मे अवसर ढ़ुनय वला लोकसभ जे छै से ढ़ेरिक रहै छै तऽ हमसभ जे छै से सभकिछ अवसर ढ़ूढ़य छै। आपदा मे लोकके सेबो करबै लेकिन हँ अवसर भेटै छै।
सुनलियै जे नेपाल बड्ड पानि छोड़ले छै देखै छियै आब। कतेक आबै छै अपना सभके नहि आबैत छै।
अपना सभहक तऽ नालोमे पानि नहि एलै एको चुरु।
धार मे पानि लेकिन बढ़ रहल ये।
धार मे तऽ बढ़बे करतै जेना जेना कोशी फूल हेतै जल स्तर बढ़तै त धार मे ह धार तऽ बढ़ि रहल छै। लेकिन ओ जे लेवल कहबे जेना कोशी के मुख्य धारा मे पानि छै ओना पानि आबि जेतै ओ सम्भव नहि छै आब
ह
से तऽ छै शुरू नहि भेलै हे
भगवान करे नहि आबै सुखी सम्पन्न रहै सभ
नहि आ हम त चाहै छै जे पूर्ण रूपेन आबै। आनन्द आबय नबका माछ सभ आबए पुरनका बोआर सभ आबए बीस बीस किलो अधद मन के बुआर सभ जे एकटा पुआर पकड़ाय तऽ सौसे टोल खाए।
अच्छा ह तऽ अहाँ अपना आँखिस अहाँ अपना एकंख से अधिकतम कऽ किलो के माछ देखले छियै।
हम अपना आँखिसँ अधिकतम जे छै से छब्बीस किलो के गागर देखने रही पिनौआ घाट पर छठ मे।
अच्छा।
ह लेकिन ई गपके भए गेल हमरा हिसाबसँ पन्द्रह साल। पन्द्रह सालसँ ऊपर ऊपर कहियौ।
ह।
आ तकर बाद तऽ मतलब आंखि से तऽ बाजार मे त बहुत देखने छी लेकिन धार के कात से जिन्दा मारल देखनाइ ई प्रमुख छै मार्केट मे तऽ लोक एन के राख दे छै त कतोअ से ठीक छै ओ तऽ अहाँ देख लेबै ओहि लऽ तऽ कोनो नहि छै लेकिन पकड़ैत जो छै अपना गाम के धार मे त देखबे के ने दस किलो के बारह किलो क ई सभ एतबा तऽ जे छै चलते रहैत रहे। लेकिन ओ देखने रहहि हम एकैस किलोक के एकैस किलोक के गागर रहै तकरा जे छै स एकैस किलोसँ बेसी कहियौ एकदम लाल अ्ंगूर काँटिए स होइ छै कांटिये के प्रजाति मे होइ छै गागर तऽ जे पूरा ल लाल रहत एकदम लाले लाल बिजुम लाल रहत छिलका नहि रहै छै ओकरो म छिलका वाला मछली नहि भेलै ओ ओकरा जे सभके देखलहुँ ओकरा लाठी मे नहि बांस मे जे छै बांसक खुट्टा मे बान्हि के आ तखन दुनू कन्हापर लए क ओकरा जे छै से जाइत रहय। ओ बाड़ी लगेने रहै बाड़ीमे फँसल रहै ओ माछ बुझलियै।
बुझियौ त बाड़ीके हिला देलथि एकैस किलो तऽ।
ह एकैस किलो के माछ के झापट झपट्टा जे मारे छै नंगरी से बड़ा खतरनाक रहे छै ओकर सभ बहुत खतरनाक बुआरी सभ जे एखकटा जुआइल बुआरी सभ मारि देत बुझलियै तऽ बोखार छोड़ा दै छै।
ओ तऽ बुझियो मौंसे भेलै खस्सी क
सुच्चा खस्सी खस्सी खस्सी मे कहाँ छै ओजान एकैस किलो क एकैस किलो के जे कोनो माछ हेतै तऽ खस्सी एकैस किलो के खस्सी भेटै छै आब दश किलो बारह किलो के लोक खस्सी खाइ
देखियौ माछ बड़ा हेवी हेतै
बहुत।
आब लेकिन होइत छै कि दबाइ गिरा दैत छै तँ ओहि ल के ओते पैघ पैघ नहि होइ छै।
दवाइ गिरेला के बाद हरेक साल दवाई फसै छै तऽ नहि ने बचै छै माछसभ कि पैघ हेतै ई छोटका मोटका धार सभमे तऽ दए दय छै दवाई लेकिन बड़का बड़का कोशीमे अहाँ थोड़ी दवाइ खसा देबै। ओ तऽ माछ रहै छैय ओ सभ हँ ओहिमे कि बुझेतै ओहिमे तँ जे कहै छै ऊँटके मुँहमे जीराक फोरन थोड़े किछु हेतै जे एखन पानि भागि भागि एतै तकरबाद कि होइ छै जेना पैन पैन सगरे फैलइ छैय क्षेत्रमे तऽ कि होइ छै तऽ कि छै दसटा बीसटा पचासोटा सँ कहू ने हजारो कहियो न हजारोक संख्या मे लोगक पोखरि भरि जाइ छै।
सही बात
जाहिमे लोग माछ जाहिमे लोक माछ पोषैत छै से हमरा आँखि के सामनेक गप छै। हम सभ बाजार समितिमे रही बुझलियै दशहरा के दशहरा आबै बला रहै दशहरा त बाजार समिति मे बाजार समिति मे जे छै से बाजार समिति के पीछा मे एकटा बड़का पोखरि छै बुझलियै त ओहीसँ जे छै से ओहि एरियामे पूरा मछलीक सप्लाइ होइ छै बड़का बड़का मछली खाली रेहू सभ रेहू कतला सभ
ह
कलशथापन से चारि पाँच दिना पहिने भारी बारिश भेल भारी बारिश मतलब एहन बारिश कि पूरा सड़क सभपर पैनि पूरा आबि गेल रहै भयानक भयानक स्थिति ओइदिन खराब रहे ओहिमे कि भेल तऽ हम रही ओते पटने मे रही संजोग स कोनो काज के इंटरव्यू तिंटरव्यू दय के लेल गेल रही तऽ ओहिठाम रोनाल्डो डेरापर रही राति मे सुतलहुँं तऽ भोर मे देखैत छी तऽ भरि ठेहुन के पैइन सड़क पर नीचा मे मकान मालिक सभ रहेत रहे मकान मालिक के ओछाइन के तोर मे माछ सभ घूमेय रहै